हँ, भाजी
की हाल चाल छैयौ।
ठीक छियै, अहाँ बतबू अहाँ केहन छियै।
हमहू ठीके छियै।
ठीक छी ने घर आर मे सभ एखन किछो नहि भए रहल छै, एखन बस बैसल छियै हमे
आऽ संडे छीिय नहि ओ।
हँ, संडे तऽ छैये। आज बेसल छै, आज सब लेट उठ लेना गर्मी के छुट्टी चलै छै।
हु
त से, हमर मालिक छथिन ने ओ गएल छै अपन चचेरी बहिन के इसमे तिलक मे।
अच्छा।
ह्म्म, तिलक चढ़तै ने आ ओकरा त वही गेल छथिन।
मालिक नहि छै यहाँ।
नहि मालिक नहि छै कल्हे गेले ह न।
ह्म्म, तै नओ बजे तक सुतल छिय।
हँ, इ तैस स सुतल छी। ओ हमपुरी भए गेलै चाय पानी नई, ओही बात छै।
हँ बाबू भआय उठला नहि उठल अभी।
तब सुतल छै।
सब सुतले छै।
संडे रहै ने तऽ अरेव रहै, तऽ अरेब के कारण हम सोचियै छोड़ दै छियै।
आओर बझाबू।
आओर सब ठीक छै। आओर बोलियए हम अपना मालिक। कि नहि मालिक के बोलियो की गाँंव मे आम तोड़े छथिन ने। तऽ वह सभ लेेले आब। करब
हू।
तऽ से। तऽ दोननो हां। दुनो काम करके। उधर से आय। आते।
ओ।
दोनो दिसन काम कर लेते तब आयतें।
ओ।
से अहाँ बतबू अहाँ कीसभ करै छियै, गाम काय बजे अयबै।
गाम जे देखियौ एगो बिआह छै, उनतीस तारीख के।
हाँ अभी बड्ड बिआह छै, चारि-पाँच टा तऽ लगन छै बढ़िआँ।
तब ओ बिआह में देखियौ हौते तऽ ऐबै।
ओ आयब ने तऽ यहाँ आयब। कनिटा इहो दिशा घुम लेब।
अयब तऽ जरू।
हँ, आयब तऽ ईहो दिशा घुम लेब।
हँ, जब अयबै तऽ अऐबै तऽ जरूर।
हँ, नुनू या केहन छथिन।
नुनू आब तऽ गाँवमे छै।
काम में छथि। बड गर्मी छै। अहाँके तरफ केहन छै मौसम।
इधरो बड़ गर्मी हे यौ।
बारिश के कोई सम्भावना नहि छैले ने।
कोई संभावना छै, गरमीसँ हालत खराब छै।
ह की सब नाश्ता करलियै अहाँ।
अभी तऽ हमूँ आ रईब छलै।
हँ।
कुछ खास अभी त। नो ने छोड़ने छीयै जा। गेलियै भोरे से फ्रे फ्रेस हो। गेलिय फिर मोबाइल टिप-टिपा। रहल छियै।
मोबइल ज । कह जेस जुटल छियै ।
ह कारसँ जुड़ल छीिय बड़ा नीक छै।
अ् बड़ सुन्दर -सुन्दर। काज जे छै, हमरा ते बड पसन्द छै।
हू।
आओर अपन सबक की चाही हर गो कालमे। हँ हमरो भेटल छै हमहूँ करैत छियै ताहिस हम अपना बाल बच्चाके मोबाइल नहि दैत छियै की करै बाल बच्चा गेम। खेलैत खेलैत हमर नेट खा जाइ छै ।
नहि कार्य अर्थ बराबर नहि हो।
बढ़िआँ छै । सेे -से ने अहाँके भी गाय छियै । आ सबब कहबू ।
आओर सब छिका ल ।
आब -आब गाम आम खााय लए । हमर मालिक लाय छथिन हमरो । गाम । नाम ेस्ट करी। बिज्जू आम छै ।
ओ । कलमी नहि छै ।
की बोलिय बा के बोललियै।
बढ़िआँवला आम नहि छै ।
हँ बढ़ियका छै बम्बइो छै मालदहो छै । सभ कहलियै की मिला कऽ तोड़ लेतै। त बारह बड़ गाम ल ने । जाइ छै ल।
हँ- हँ -हँ ।
से -से । आओर नाास्ता उस्ता खाना पीना कीसभ बनतै अहाँ आबू ने तऽ हमरा कहहि दियौ अहाँ ठीक हम मछली बना कऽ रखब अहाँके लिए ।
ठीके छै ।
त अहाँके बड पसन्द पड़ैत छै मछली तऽ से हम सोचलियै आ। हँ हमरा से देब ।
मछली तऽ बहुत स्वादिष्ट हइया ।
ताहसँ तऽ हम सोचै छीिय कि अहाँ अयबै तऽ हममे बनयबै । आओर सभ कहू चलू ने कहीँ -घुमा देब हमरा सभके ।
देखियौ ने तनि गर्मी तऽ कम भए जइयौ ।
ह हम चल ने ।
बच्चा बुतरू अभी परेश
अयोध्या चलु घुमिलेब सब आदमी
गर्मी कनी कम भए जेए
बड़ सुन्दर मन्दिर छलै। अहाँ गेलियै कि न क ।
मते ।
मन्दिर जे बनै राम मन्दिर जे बनै छैियै रामजीके मन्दिर ।
अयोधया तऽ गेल छलियै -लेकिन मन्दिर बनयसँ पहिले गेल छलियै रहए।
अच्छा
मन्दिर उसमयमें बनते छलै
ओ बड़ बड़ नुक नीक छै ने
इधर नहि जा पेलियै याब देखियौ तनी गरमी खतम भए जै नै तब, हूं
केहन रहै बनारस के ट्रिप अहाँके?
बहुत बढ़िआ बहुत बढ़िआ
हमर सबतऽ नई गेलियैअ।
बनारस
सोचले छथिन सोचै छियै कि जैबै जयबै जयबै कब हमर मालिक के फुरसत मिलतै कब हमरो लग मे यइबै? तै तब नु हमु जैब
प्लान करू ने तब चलबै
चलु ने वहां गंगा आरती देखे के मन करे छै अहाँ बात करु ने अपन भाय से तबे ने हमू जैब
गर्मी तनी कम हुए दिय तकर
आच्छा गर्मी तऽ कमे हो जयतै तमको लागे छ और सभ कीसभ नाश्ता खेलियै अहाँ, चाय पानि भेलै अहाँके?
चाय पानि अभी नहि भेल छै।
ए भाई एतना लेट से बनतई केना चलतै तऽ?
आब होतई
और अहाँ जहाॅं रहै छीयै वहाँ नहि छी नहि छै वहाँ कोइ घुमे घुमई अहाँ जहाॅं रहे छियै वहां कुछो नहि छै घूमै के जगह स्थान कि हमरो बच्चा सब गर्मी छुट्टी की सब छै वहाँ पे ।
पे थाबे माता रानीके मन्दिर छै ।
ओ तब तऽ नीक छलै
आ आओर महादेव बाबा महादेवके एगो मन्दिर छै महेन्द्र नाथ ।
आब त हो जाय ।
हँ ।
ले चलिए हमरा सबके ।
आ बू अभिये तऽ बच्चा सब। छुट्टी रहै अभियए छियै तऽ- तऽ ठीक रहत ।
हँ -हं सोचे त छे देखे छियै मालिक कहै। मान बच्चा सब बत दिन तक छ। ई छल पन्दरह तारिख तके दै छुट्टी ।
पन्द्रह तऽ छुटी छ ।
हँ अर बहुत दिन छै फुर्सी ताहिसँ दिमाग खराब करि दै छै घरमे । मम्मी हे मम्मी । मम्मी ओ मम्मी हे कर दही मम्मी ह कर दही ई नहि खेबो ओ नहि खेबो परेशान करै छै हमरा। हमर पाएके बेटी जे छै ने आओर बदमाशी करै छै ।
। नहि बेटी तऽ बहुत बुधियार। अयाा ।
बुधियार तऽ छै-झूठ तऽ नहि बाजू लेकिन बुधियार तऽ छै सभ काम कर दै छै इतने उमरमे । लेकिन की करब दुनू मे लड़ाइ ।
बेसी बधिका य अहाँके ।
हँ ।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
ठ क कहलो ।
हँ । अहाँसँ नई अय बुधियार ।
नहि हमरा सबके सपिया छै बढ़िियां बात छै।
हँ ।
क ओ कर दै छै लेकिन की करब दुनूमे इतना लड़ाइ होइ छै। छै ने । बड लड़ाई करै छथिन ।
हं । नहि ओ नहियओ आइ काल्हिके बाल बच्चा तनि बुधि आर बेसी होतो छै ।
आज आयल कहल मूव आयल तऽ कीड़ा छै ।
ह्मं ।
त ।
चलू । ठीके छै तब क ।
अच्छा ठीक छै फिर करब। हु । हँ एहेन नई की फोन नहि करब। क्या की अहां सब तऽ बिसेर जाइ। छिय ।
नहि ओ नहि विशेष करना जेबे। खयाल रखियौ कहाँ बच्चा बुतरु। घर परिवारके ।
ठीक छलै तब
बढ़िआँसँ ।
ठीक छलै । ठीक -ठीक छैीक ।